फौज की बन,
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, मूंखे लॻे पियो प हिकड़ो पेरें जी कंहिंजो फोन आयो हुयो त हो चवनि पिया मां लॻायां त मां चयोम हा लॻयो त हो काफ़ी देर सां ई ट्राए करदा रहिया लॻियो न त मुं खे लॻो कई हीअं त न की तव्हां जो बि नथो लॻे। हा न,
हा हा हा,
हम्म, हा हा हा।
वठन त हो बि ए करे वठनि त मन कयो फिर हा। तहां फ्री हुयव हाणे?
मां हाणे फ्री थी वियम, अच हा सेमिनार हुयो, हूं, उते सॼो ॾींहं उतो ई लॻी वियो मुंजो अॼु।
अच्छम पोइ इअ थकी पिया हूंदव
ह हा बस मानी वानी ठाहे करे स्नान पाणी करे बसि हाणे फ्री थियसि
ह हा अच्छा अंञा खाधी न अथव छा हा हा हा हा हा अ अच्छा न असांजे घर में थी वेंदी आहे वधीक करे अठे नवे बजे ताईं थी वेंदी आहे कॾहिं कॾहि नव ॾह हा हा हा हा हा तॾहिं त तव्हां चयो मां कया मां चयो मां कयो बिल्कुलु ॿियो हाए कि नाहे हा ह तव्हांजी भेण बि हिते ई दिल्ली में ई रहंदी
हा हा हा मुंहिंजी भेण बि हिते दिल्ली में रहंदी आहे उह पंहिंजे घर वई मां पंहिंजे घर वयम
अच्छा अच्छा हा
हा सुबह साणी निकतासि हा
अच्छा हा इ बढिया आहे न ॿई भेण साथ हूंदव त मज़ो ई अलग आहे ह ह ह आहे न पोइ कम में बि दिलि ज्यादा लॻंदो आहे
लॻंदो आहे हा
भेण साथ उहई ॻालि आहे मां ॿुधायां पंहिंजी भेण खे आई बि अचे त मां तव्हांजे लाइ ॿुधायमि मां नंबर बि ॾिनो
अच्छा अच्छा
ह हा म चयोमासि कार्या ते बि हुन जो बि कार्या ते आहे मां तव्हांखे ॾेई छॾंदमि नंबर तव्हां कल भले ॻलाइण चयो त ॻल हा हा मां नंबर तव्हांखे मोकिलंदीमाव अॼु थियो हुनजो त अॼु थियो आहे अॼु ही घराई थी त अॼु ई थियो अथसि न न मिली वियसि असि न न ठीक हा हुनखे मिली वियसि त मां तॾहिं त उ तॾहिं मां चयोमासि की छा चवंदा आहियूं तव्हांखे मोकिले छॾिंदुमि हुनखे बि मोकिले छॾिंदुमि त तव्हां ॻाल्हाए वठिजो भई मतलबु ज महिल साफ़ थीयो हा आराम सा ॻाल्हाइ वठजो पोइ हिन ई लाइ मा चयुम नंबर ॾेई छॾियां मां चयोमासि ॻाल्हाए वठजाइ त चए पई हा तव्हांजे लाइ ॿुधायो हुयम मां चयुम कॾहि जरूरण पये त मिलाए वठजे एस्ट्रोलॉजी वग़ैरह सभु ॾिसी वठंदा आहिन त चयई अच्छा ठीकु आहे
ह हम्म हम
हम और तव्हां ॿुधायो
त हिते मौसम कीअंं तो रहे
छा
मौसम मौसम कीअं अथव
न भईया ॾाढी गर्मी
अच्छा हुते बि आए गर्मी चवा पियो यूपी में मींहुं पए थो नथो पए मींहुं तव्हां ॾे
कुझ बि न।
हम्म हम्म।
अच्छा अच्छा अच्छा।
हूं हूं ताई आवाज विच विच में कटजे थी।
हलो,